कारमितर।
नमस्कार। सुनाउ अहाँ।
हमहुँ नीक छी, आई समाज विषय पर गप्पा करी।
अवश्य, ई आवश्यक काज छी।
समाज विकास। शिक्षा से होयत अछी।
शिक्षा सभक अधिकार अछी न।
हां। शिक्षा त अधिकार बा, बच्चा सभके विद्यालय। जाबेक चाही।
अभिभावक सेहो जागत रहिए।
हँ बेटा-बेटी मे भेद नै होइ।
हँ, दुनू समान छथी।
हँ, सही कहलू। कोइ भेदभाव नै करैके चाही, बेटा-बेटी दुनू समान छै।
ना बिल्कुल, बिल्कुल भेदभाव ना करैके चाही।
बेड़ी सेहो परिवारख गौरव छथि।
हुनका पढ़ाबैक चाही।
हँ, सही कहलू, बाल विवाह रुकबेक चाही।
ई समाज लेल हानिकारक अछि।
हानिकारक छी, बहुत हानिकारक छी। दहेज-प्रथा सेहो समाप्त होए।
हँ, बिल्कुल समाप्त होइ तऽ। बहुत बढ़िया रही समाज, बहुत सुधर जाइ ना।
हू।
दहेज अपराध दथी।
हां, अपराध छी सही कहलहुँ। सरल बि, सरल बिवाह करबै के चाही।
अनावश्यक खर्चा से बचू।
हँ, गरीब परिवारपर बोझ नहि पड़त।
हँ बिल्कुल कहलु, ई बात हं ई पर ते ध्यान देबे के पड़ी हमन सब समाज। के लोगन के।
हूँ।
आ बाँकी देखू, स्वच्छता पर भी ध्यान देब। आवश्यक अछि।
हां, स्वच्छता पर ध्यान देब।
घर- आङ्गन साफ रखू।
कूड़ा निर्धारित स्थानपर फेेकयके चाही, घर-अङ्गन तऽ शाखा रखबे करलिये।
हँ बिल्कुल सही कहलहुँ, आ प्लास्टिकबा के जे उपयोग बहुत। कम करू।
हँ जरूर कम करब पर्यावरण बचायएब।
हँ गाछ लगायब तब पर्यावरण बचाायब जल बचाउ।
हँ सही कहलहुँ। वर्षा जल संग्रह करू।
हँ बिजली बेचैन सेहो जरूरी अछि।
हँ सही बोललू। अनावश्यक बत्ती बन्द करू। जितना जरूरी छैय ओतना ही यूज करू।
हँ नहि नहि बिलकुल सही कहलहु समाजमेे मे प्रेम रहबै। चाही ने
हँ तभी तऽ समाज बनके रही। आपसी मेल जोल बढ़ाउ।
हँ। कोनो लोगन के कोई दिक्कत होई तो सब समाज के लोगन आपस मे मिलजुल कर उनको साथ साथ दे देब ने।
हँ झगड़ामे किछु लाभ नहि
हँ बातचीत से समाधान निकालैत अछि।
हँ बुजुर्गके समान करू। हुनकर अनुभव अमूल्य अछि।
हँ छोटका सभन के संस्कार सिखाउ।
हँ सही बोलू सत्य बोलबाक आदत बनाउ।
ईमानदारी सभन पैघ धन अछि।
हँँ ई तऽ सही कहलहुँ। मेहनत करब तब ने आवश्यक अछि।
हँ आलस्य से नुक नुकसाने न होयत अछि।
ऐं अवश्यक आलस्य बहुत ही नुकसान करत। चित्थ, समय मूल्य बूझू।
सही बोललू अहाँ समय पर तऽ काज सब करू।
हंऽ तभी तऽ बेरोजगारी कम करबाक प्रयास होए।
हूँ, ह। प्रयास प्रयास होइ आ स्व रोजगार के बढ़ाऊ।
हँ खेतीमे नव तकनीक उपजाउ तभी तऽ रोजगार बढ़ी।
सहि कहलु अहां।
किसान देशक आधार छथि।
हूं बिलकुल बिलकुल सही बोललो त आब तऽ बतबू तऽ पढ़ाई लिखाई केहन होइ छैय।
पढ़ाई लिखाई ठीक चलि रहल अछि।
अ देखियौ कि कहलो कि हम्म
तै तनी अई पचासवे नम्बर पर आबु अहां से भेटल जाय।
अच्छा अहाँ जा रहल छि कहीं की।
ना ना कही नहि जायब जायब अरे पचासवे नम्बर पर आबू वहाँ से थोड़ा देह देखत हयि।
छऽ रेलगाड़ियाह, रेलगाड़िया पचासे बचलीअई, उचित मजबूरी भेटेबेके चाही।
हँ, हँ। हँ, महामालिक सहमान सब करब।
हँ, हिस्सा बन्द होइ, तब नऽ।
हुं सही कहलहु, कानूनिक पालन करू।
अपराधसे दूर रहू।
तभी ने न नसा समाज दुश्मन छी।
हँ, ई तऽ सही बात छिकै, नशा नशा मुक्त समाज बनाउ, युवा सब जागरूकत्त
हँ देखू, आ खेलो कूद बहु देखू, ह खेलु। कुद भाग लिए जाइ। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य उत्तम रही खेल कूद से।
हँ, हँ त एकबार निमित व्यायाम करू। पौष्टिक भोजन खाउ।
हँ, फास्ट -फूड बहुत कम खाबे खायेके पड़ी।
हंऽऽ। रोग से बचेबै तभी न, सम्भव छथि।
हूंऊं। समय पर इलाज कराउ, रक्तआन पून काज अछि।
अङ्गदान सेहो महान कार्य छथिन, सड़क नियम मानब
हुं, आ सड़क सड़गक नियम मान मानू।
हँ, सड़क नियम मानैके चाही। तभी तऽ, हेलमेट जरूरी, पहन
हं, आ सीट बेल्ट भी लगावल जाय।
हँ। ईसभ जरूरी छै, सड़क नियम मानू। हेलमेट लगा के चलु, सीट बेलट लगाउ, मोबाइल सबेत गाड़ी नैइ चलाउ।
हूँ सही। सही बोललू अहाँ! अंदि मत मतजान मतदान जरूरी करू, जरूर करू। ओ की भेल अहाँके? आओर सब बढ़िआं बा ने? यो प्रपतिनिधि चुनू।
आह चुकि।
भ्रष्टाचारन विरोध करू।
अहाँके शौक लाग गेल छै, चुप भऽ गेल छलिलै। इमानदार समाज बनाउ। अप वाहपर विश्वास नहि करू, बुझली ने।
खूब सही जानकारी प्राप्त करू। सोशल मीडिया सोच समझ उपयोग करू।
हँ सही कहलहुँ, गलत सन्देश नहि फैलाउ।
सभ धर्मक सम्मान करू।
हँ, सब धर्मके सम्मान पड़ेके चाही, अपसी भाईचारा बनल रहै।
आ जाति पाति से ऊपर उठू, मानवता सर्वोपरि अछी।
सही कहलू बिलकुल सही बोलू अहाँ। गरीबीके सहायता करू नी
ज जरूर। जरूरत मंन्दन क सब ठाढ़ रहू।
हँ, तऽ ठाढ़ रहबे करब। तब तऽ समाज सेवा महान कार्य अछि।
हँ, प्रत्येक व्यक्ति ने योगदान दियौ।
हँ दिऔ, पुस्तक बढ़ाबैके आदत बनाउ।
सही कहलहु क्योन निरन्तर बढ़ैत रहत तब।
हँ, संस्कृत बेचनाइ अवश्य अछि, मैथिली भाषा पर गर्व करू।
हँ, मैथिली भाषा परर तऽ गर्व करबे करी, काहेकि अपन परम्प पारा जी आउ
हँ, सही बोलहुँ लोकगीतकार लोक लोककला बनाउ, सब मिलिये के समाज सुधारू
हँ, एकता से शक्ति बढ़ैत अछि, सहयोग जीवन भरि आधार अछि।
हँ, शुद्र भाव बदलै रहै।
अहाँ सबके उदाहरण बन बनबायक चाही।
हाए, सबके साधारण बनबैके चाही, परिवर्त तना पना ऊ शुरू होइत अछी।
हँ सही कहलहु, तखन समाज उन्नति करत।
सही कहलहुँ, एकजुट भाय समाजके बेहतरीन बनायब।
हँ, बिलकुल सही कहलहु।
समाज मे अनुशासन बहुत जरूरी अछि।
हँ बिलकुल, देखू समाजमे सही ब अनुशासन तऽ जरूरी बाही। ठीक हइ, जय मिथिला।
जय मिथिला, ठीक हइ कल्हि फेर भेटब।
ठीक हई, ठीक हई।